हँ की करै छियै
नहि किछु
हँ हँ सुतल छियै एखैन
के
सुतल छलियै या
हूँ
कनि माँ बर्तन धो लैत छथिन तऽ चाय बना दै छी
हूँ ठीक छै
चाय पीबै न
हूँ बौआ तऽ सुतल छै मस्त
हँ उ मस्त सुताबै छै
के सुतल सूतऽ दियऽ
बस आइ भरि जेबै
हँ एत्तऽ देखियौ चारि बजे लागै छै चारि बजे छै अपना ओतऽ तऽ लागै छै धूप सँ कहर एकदम चारि बजे तऽ घरसँ निकलैयो वला नहि होइ छै
बिहार पहिले होइ छै न यूपी सँ
हँ एत्त तऽ सात बजे जाकऽ तब धूप खतम होइ छै ए तऽ देखियौ एखन तक ओनाहीं छै आँय
हँ
हूँ आ साढ़े साथमे ओतऽ अन्धेरा माँ गे बौआ अकेले सुतल हइ अपन हाथी घोड़ा सबटा धेने सुतल अछि आओर मिथिला हाट केना जेबै यौ
पैदले चलि जैब पैरे पैरे
पैरे चलय दैत छियै जे पैरे पैरे चलि जेबै
केना चलबै
बहुत दूर छै बौआ
हँ
दरभंगा से दरभंगा से कते किलोमीटर हेतै ओ मिथिला हाट
साठ किलोमीटर के आसपास
सात सेवन
जीरो।
सिक्टी। बाप रे तब त बहुत दूर छिय
हू दूर तऽ छैय।
हम्म केना जबै छ।
प्यारे प्यारे
है बड़े खर्चा बहीन कररे तरे च
ह्म्म
तभियो बेर नहि जा पाबबैन कोनो बेर नहि जा पाबबै छी पछल सब घूम तुम के आय गलई। ओ मौ भी सब साड़ी पहिर पहिर के अपन ब्लॉक बनबेल बाहर।
तऽ मिथिला हाट जायके लेल रात मे मजा आबै छै दिनमे थोड़े न।
ह्म
आगर दूर जाइत हे त गाड़ी छै।
मालु मामी स सब घुमई। हुनका सभ के ओतय सँ हेतै स्कूटी से ते।
स्कूटी से तऽ जाय सकै छै भोरे जईबे दिने दीना कैब कर दिन दिन नि अच्छा।
हँ तऽ ठीक छै फिर छै से दरभंगा रुगजब रात में अपन। केए
हँ ठीक छै न।
चीक छै। ममियों सब के कहबई चले ले।
ठीक
सब गोछ स चलल मोन
हँ ठीक छै। हँ चलब।
ह्म
और सब
गर्दन तरदन तेढ़ क के सु ते छै लगता है, बेटा के जेकर उद्भब उद्भब अर्छ पूछू मत।
ह्म
ओर कहब
सब
करा के के माच सब्जी दाईल तरुआ भात। ह।
ह्म।
मस्त आय आहुके खाना भेल ऐ।
ह घर त खाना त दियौ दबा के वजह से।
तऽ कै छी कोन दब त खब।
हू
कहियो खेने छलियै।
कथि।
दहियो खेने छलिए। हममे तऽ दही चूड़ा चिन्नी खेलिए पइन ।
दही चुरा चिन्नी।
दही चूरा चन्नी।
के खेलके य।
आन ।
कहिया।
आय।
बाह।
नह जे लिये पूजा क क। ।
आ
ओकर बाद फेरो खाना कढ़ी चावल है।
तहन तऽ ठीक ये बउआ।
घर में सत्तूओ नै। अचछन ।
कथिी में।
तोलिए छो।
ऊ लालहा वला शैम्पू छै शायद।
हमहु ओहै में ।
चलै छी चलै छी। ।
तुरते जैब। तहन स पूछै छिय माँ स। ई सब नहि छै ई सब नहि छै कहि देबे तू त लै के है की।
ह के कर उठाय ल ।
पप्पा वला।
आँ।
हँ।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
धियादियै। सामान ततऽ तोहर होतै ओहिसँे भऽ जेतै ने एखन छै ने।
हँ दू ।
ठीक छै ओतबे तक के सामान ले छैै।
ही ह चे
ह्म
ह्म। बाबू।
सुतल अछि। सुत दियऔ न नै छै ।
मशीन बहुत देर से यार मशीन बहुत देर से चलै ज
कथी मशीन बहुत चलैत छै। एक बेर होइया तऽ सबके सर्विसिंग करबैये।
अच्छा रु क अक्खन ।
आइ ए बी के सर्विसिंग पता करअ परत।
ह्म। ब्रह्मपुरेमे क्यों छै सायद।
ओ नम्बर कहाने चले देते त न। ह्म।
आर पाछीयो। आर बाज।
माय एयरटेल के मैसे । । फ्रॉड चैल गेले यार। हमरा एकदिन। फोन एले । ओकर बाद फोन पर खाली ओटी पी खाली ओ टी पी त यही यामनी कहलकै एक मत टीपीह त तुरंत फोन अथिी हैंग कर लेतो।
हमर भेलै ने ऑफिस मे एो एगो के मोबाइल हैक कऽ लेलकै।
एगो हीनका ऑफिस में। मोबाल हैक क लेलके।
अथि मंगलके स्कैनर देलकै की दो बच्चा मेरा हॉस्पिटल में है तो दो हजार रुपआ ईमेीडियट भेज दिया।
आ क कऽहल्कों त ओकर जे जान पहचान वाला लोक सब छललै तकरा सबके स। क्या करबे जन कर की मेरा बच्चा हॉस्पिटल मे है हमको पाँच हजार दू हजार तीन हजार रुपैआ
दो हजार दो हजार दू दू हजार मंगल के
के तो मोबाइल हैक अनलॉोक से आऊ लोग से पाइ ले लवे। माँ आर कहु।
ठीक।
माँ पापा के कूलर अपना सँ बड़ छै अपन बहुत छोट कूलर अहाँ लऽ लै।
त जितना ओ के रूम रहत उतना ह चल देेबै न।
हवो खूब आै छै।
सही मे।
हाअ चार छ। चार छओ। ओर कह चाय पीथेन। ह
करूअ छै। मय शॉपवला चाय पीने छीियै अह। सॉफ के चाय
बैक
ओतय पं्जाबी सभ सौफ के चाय पियै छै गर्मी मे। पेट ठण्डा लए कहलल पेट मे नहि पकड़ै छै, आ हर घर के एक एकटा बच्चा अहाँ के चाय पियै छल। पञजाबी छै। खाना सुती लगाव नहि छै दिन क रो रोटी भुजिया सब्जी बना ले चार दिन चलैय, चार बजते भात, दाल, सब्जी, पकौड़ा करी जे खायके। चार बजे त बना, छओ बजे तक सब बन्द करे दि। सात बजे तक सभ खा पी लेत जतेक छतेक सभ टलय लागत नओ बजे तक। आ दस बजे सब पिट रहन। आ फिर छओ बजे बोरे समरच क गेलै ओम्हर इजोत जे देरी सँ होइ छै, भोरे कहाँ इजोत भऽ जाइ छै। आठ बजे तऽ सूरज ढलत सात
ह्म्म
आठ बजे साँझ भेल, आ भोरे छओ बजे तक सुरति तब सब उठलथी। आ दस बजे तक भोरके सभटा काज खतम, झाड़ू, पोछा पोछी सब, सब भऽ जाइ छै, अहाँके एखन पोता कीता ।
हु हु
क्या पप्पा कह आ क छ। तहर के एखन हम गेलियै रूममे बतियात बतियात पैर ठीक छै अहाँके करै छी